हेलो
कहियौ की हाल समाचार
बढ़िया छै कता छीहि अवाज आबै छौ एते
आवाज नहि जाइया की
आबइ छौ कतय छिही जे एते आबय छौ आबइ छौ आबइ छौ अवाज कहि
की हाल समाचार
हमरा भेल बाहर छिही कतौ
नहि घरेपर छिए कहियौ तऽ हँ ताश खेलल भए गेलै
के बनले
एक बेर विकास बनले एक बेर हम अपने बैन हम बनि गेलियै एक बेर हम अनुपम भाइजी रहियै तऽ जबरदस्ती हमरा बना देलक
हू
मतलब बुझियौ नऽ हमरे पर कुटे हमरे पर बनबै कहै एकरे मे आ तकर बाद दोसर बेर की कहे छै ओ पंकज आ
अच्छा
भोजन सभ भए गेलैय
हँ भोजन सभ भेलै
राति मे गेलही कि नहि भोज खाइ रातिमे गेल रही भोज खाइले रे
के आँय हँ हँ